आय हँ येै की हाल -चाल अइ केहेत छी
बड हल्ला आइब रहल ऐइ उम्हर सँ
कतऽ घूमैत रहै छी
किछो नैय आहाँ अपन नाम मेरा पूरा नाम तानिया है ई किया लिखने छियै
हँ त की लिखबै पान
जाऽ तऽ आहाँ ई पूरा लिखने छियै आहाँ लिखने छियै कि मेरा पूरा नाम तानिया मिश्रा है अहाँ नॉर्मल ई लिखबे न तानिया मिश्रा
हम तानिया मिश्राए लिखने छलियै ये
हू पढ़ियौ आहाँ अपन नाम आ आहाँ के नाम मे लिखल ह मेरा पूरा नाम तानियी मिश्रा है अच्छा कोई बात नै ओ सब गप छोड़ू। और बताउ की सब चल रहल अय।
हमर तऽ सब चल रहल हे अहाँ कतौ बौआइ छेलौ आ छौत पर।
अहाँके खाली इएह सब पर नजर रहइ याए। औरत सब जकाँ ताकैत रहे छियै के कतऽ जाइ छै की करे छै।
बैकग्राउंड नहि जाइब रहल अय।
बैकग्राउंड न सा आब रहल है सुनू लगातार बैजते रहु ओकरा इफ्किटिव। कल चाही न त सब इफेक्टिव बार बार बाजे के रहल छै।
सहैतऽ आू इहास कहू। बाजैत रहु बाजैत रहु जतबा बाजू खाली बारह मिनट रहतै अपना पास खाली बारह मिनट।
ह बाजैत रहू अपना सब आओर बताउ कि अहाँ खेनाइ -तेनाइ। भऽ गेल अहाँ सभके खेनाइ पिनाइ केलिए।
एखने भजताइ एखन त नींद नहि जब तक। त जब तक मे नीन्द शुरू नहि हो गय तब तक नीन्द न आबबहाँ। त आँह के खेनाइ -पिनाइ भेल।
हँ हमर केेना एखन नहि भेलैया हमरो केेना एखन नहि भेलैया एखन कनी देर में। ते हम कनी त कहलै अपन मम्मी के मोटका रोटी सब बना देथिन तहन खा लेबै। कोइ बात न छै तन खा ले आ खा के सुति रहबै अँकेहाँ। तऽ ब्र बहुत आग्र रहल ए। आसपास जे बाइज रहै ओ त कनि साइड हटू ताकि ओ त से आवाज कम आबे ह ने।
हँ कीक जेना। अपन मम्मी के बर छान करै भार। ईसन नीक एकटा जे बइन रहल अय स खा लेल जेतइ की जेते। हँ मे की अथि एते जदा मोटका रोटी त रोटी बना।
की बनै छै से हमरा नीक नहि लगैया आ नहि खाइ छीै झिमुनी भुझिया। ताहि दुआरे हमरा नीक नहि लगैया।
हँ यै झूठे नहि बाजू। झुमनी भुजिया के आँहा फेज़ छेलो पीछा पड़ल छलियौ। कर एक दिन मे पचास बार किया।
वएह तऽ नहि पता।
हरियर का सब्जी सब। अहाँ नहि खाइ छी। किया।
अहाँ बजलहुँ ए अहाँके हरिअर सब्जी तहन तऽ बड्ड नीक लागैत ह अहाँ तऽ बड्ड खाइत हैब। हम सुनने रहौं अहाँके ममी कत शिकायत करे छथि अहाँके तऽ। कोन नीक लागै अहाँऽ हरिअर सब्जी खेबे नय कर छियै।
खीरा नहि खाइ छियै आ खीरा बड खाइ छियै। । बैकग्राउंड नाइज आइब रहल अय।
अहा के बैकग्राउंड न आबि रहल है के हल्ला मचा रहल है ओतऽ कनि साइड हटू।
आँह आहां के जादा आइब रहल अई। ओतब जोर जोर सबै।
तार बइजे त रहू।
हँ ठीक छै ठीक छै। ह बाजू अहाँ बाजू, बाजू अहाँ, बाजू अहाँ, बाजू जल्दी बाजू, जल्दी बाजू।
बा बेवकूफ बला हरकत नहि करु नीक से बाजू नीक से गप करु और बताउ अहाँ के मिथिला के भोजन सब केहन लगैया?
मिथिला तऽ हमरा बड्ड नीक लागैए अहाँके केहन लागैया? एकटा चीज बताउ एना ने कहु एना कहे जे रहल छी बेवकूफ अइ खूब बैग्राउंड नॉइस आइब रहल है एना जे कह चाचू।
बैकग्रांडाइ नॉइस नहि अबैत हेतेई आब ओ टॉपिक के छोड़य छी आब ई टॉपिक पर आबैय छी बताऊ मिथि थीला के खेनाइ सब केहेन लागैया?
बड नीक यै कहलहु तऽ मिथिला कल्चर अइ हमर फेवरेट मिथिला खेनाय यै लिट्टी चोखा खाय छीय लिट्टी चो
ओना लिट्टी चौका मिथिला के तऽ नहि छै। लेकिन हँ लिची चोखा नीक लागेया हमरा हमरा पता अइ जेना चूड़ा दही होइ छै से मिथिला के बहुत प्रसिद्ध भोजन छै से सब खाय के सबके मोन लागे छे।
हुम्म।
हुम्म नहि कयल जाइ छै एहिमे बाजल जाइ छै हँ। तऽ फेर और अहाँके मन पसन्दीदा त्यौहार तऽ होलिये अछि।
हँ। अहाँ बताउ अहाँके मन पसन्दीदा त्योहार सबटा जे अइ सबस नीक कोन सा लागे या?
हम तऽ बतेनेहे रही हमर मन पसंन्दीदा त्योहार तऽ छ
छैठ अछि छठि मे अहाँ की की करै छियै?
छैठ में की हेते छठि मे बन छै ठेकुआ सब बन छै एते चीज सब बन छै। घाट पर जाइ छियै घाट नीपे छियै ओते सूर्य नमस सूर्यजी के नमस्कार कार करय छियै छठी मैया के नमस्कार करे छियै एते नीक से सब होइ छै एते नीक प पॉजिटिविटी लागे छै तकर बाद घर आबे छियै फेर दोसर दिन जाइ छियै। साँझ मे एक दिन भोर में कते मजा आबे छिय फेर आब के जते चीज बनल रहे छै सब खाय छियै।
आ लोक सब ठेकुआ के आइ काल्हि परिकिया मे पिरिया के ठेेकुआके अथि आकार द क अ ओकरे ठकुआ ठेकु
हु सेह तऽ अहाँ जतऽ छी ततऽ बहुत बहुत बेसी नॉइस आइब रहल प्लीज ओतयसँ हटू नहि तऽ हमर जे ई कॉल अइ से गड़बड़ भऽ जायत। ओतऽ से जाउ बहुत बेसीये हल्ला आइब रहल अइ।
ओतय से हट कऽ जायब तहन और बैकग्राउंड नॉइस सब ऐत। कहि रहल छीये धीरे बजाय ला सुइने नहि रहल छै।
साइड चलि जाउ ने पछोरिया घर दिस चलि जाउ ओतऽ नहि आबज ऐत। देखै छी कते आवाज बै छै एहिमे फेर इफेक्टिव कॉल नहि हेतै ने ना अहाँके पैसा भेटत ना हमरा पैसा भेटते।
आ छोटाका घर दीस सबमे हमरा अहाँ सब दीवान घर दीवान घर जाउ दीवान घर दीवान घर जाउ।
हँ हँ ठीक छै आओर बताउ ई कथी कहै छै ह पढ़ाई लिखाई सब केहन चलैया?
हमर तऽ नीक चल रहल य अहाँके बताउ अहाँके केहन चढ़ैया पढा
हमरो परहाई लिखाई नीक चैइल रहल अइ, और अहाँके के बहिन के जे भेल छलैऽ भगवती भेल छलखिन हैं से ठीक भऽ गेलैन?
ओ माजा तऽ कखन के ठीक भेलखिन।
ओ तहन तऽ नीक कअब, बड नीक। और? अहॉं जे बरकी बहिन छाइत सबसऽ पैघ बहिन तिनकर की भेलैन? सीे ए भेलैन की नैय भेलैन?
नैय एखन कथी हेतै? पढ़ाइ-लिखाइ ओतबैऽ करै नैय छथिन। एखन की करथिन? बिया तिया के बात
ओऽ। ओ अच्छा, के-कुनो नैय होइत रहै छै, लोक सब आब पर्हतै लिख तै, किछ करतै, तकर बाद सब तऽ सब किछ भए जाइ छै और सब घूमैय- तुमैय लए गेलौ कतौ नै कतौ की नै?
कतय जेबै दोस्त गेल छले हमर सिमरिया। बड्ड नीक जगह छैय लेकिन सिमरिया।
अच्छा अहाँ तऽ सुनने रही मिथला हाट गेलौं अहाँ।
तऽ पहिलका भए गेल न आब कथी आब जुलाई मास एल तऽ
हँ लेकिन गेलो ने घुमलहुं तऽ किछो ते केलहु सुनने रही अहाँ खूब झूला झूला झुललौ हेंँ ओतऽ आ हम गेली से हमरा। लागल कि बाप रे हमर तऽ डर भऽ जेएत तऽ हम गेलौ तऽ हम तऽ नै किछो झुललौ। आराम सँ - घुइम लेलौं कनि-मनि आ तकर बाद भऽ गेल फेर हमरा बुते नैय भेल ओत्ते अय दुआरे।
अहाँ तऽ खाली डैरते रहै छी हम कत्ते खतरनाक झूला पर झूललयियै।
से अहाँके दुनू बड़की बहिनो के डरै छैयथ आहाँ के जे एकटा औरो बहिन छेलैथि हे एल आहाँ के नानी गाम सँ? सेहो डरै छथिन सब डरै छथिन सबके डर लागै छै। आ ई सब झूला पर बेसी नै झूलवाक चाही किया हम कहेै छी। कनी मनी ठीक छै लेकिन डर लागे छै लोक के हेल्थ के बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै। कते लोक बेहोश भऽ जाइत छै झूले पर, नाव वला झूला के याद अइ अहाँ के की भेल रहे। अहाँ तऽ चिटिया पर बेहोशे भऽ गेल रहौं हम केना केना कऽ कऽ रुकवेलौं आ बाकी सबके मुंह बइन गेल रहै कि जा देखी अपन हमर सबके रोकवा देलक झूल्ला।
रुकवाने देन छेलियै पूरा रोकै तक चलल छेलै ओ
नैय-नैय नहि पप्पा के हम कहि रहल छलियै चिकेर क कि बेहोश भऽ जायत रुकबौ झूला तब पप्पा रोकवेलखिन। तब जाके आहाँ उतर लिय फेर दुबारा झूला के राउंड चालू भेलै जेहिके वजह सँ- तऽ कनदेर झूल गेल आ।
हाँ एकटा लइकी मैर आइ की भेलै आइ की फेर हम आबै छेलौ स्कूल सँ तऽ ओते एक्सीडेंट भअ गेलेै। आदमी के खसि गेलै।
ओ
टेम्पू टेम्पू खइस गेलै कोन दऽकऽ चरा आबै छेलै बिल्कुल बिल्कुल नीचाए छेलै एन्ना कऽ-कऽ नीचा सीधा खैस गेलै।
अच्छा ई बताउ आहाँ के घर पर चूल्हा मे खेनाय बनैया?
हँ हँ अ हमर घर में
कहने रही अहाँके घरमे तऽ नबके-नबके इंडक्शन आइब गेला आब तऽ अहाँ सब खुआब आगू जैल जाइ छी। हमर घर में तऽ चूल्हा पर बनै छै एखनो अहाँ सब के तऽ बूझाय या फ्रिज आइब गेल ए वाशिंग मशीन आइब गेल आ आहाँ सब अब। बुझाइयै गाँंव से जुड़ल नैय रहऽ चाहै छी।
नैय ओ एखन। ओतबा हमरा सबके पास मटका-तटका नैय छेलै है न तय दुआरे
ओ।
लेकिन ठीके अहाँके घर में सुनलौं हैं दूटा टीवी अइ, फ्रिज अइ, वॉशिंग मशीन अइ सुनलौं हैं नब नबका-नबका काज भेलै ई सब तऽ करा रहल छी सुनलौं हैं अंगनो में अहाँ सब आद दलानो पर मइट नैय छोड़लियै से सब कनिक ओ होइ छै न शहरी वला काज भऽ जाय छै।
घर मे छोड़लियै ये तऽ मैट हम।
घऽरके अन्दर छोइर रहल न? अंगना बाहर नै छोड़लियै, घऽरे के अन्दर छोइड़ देलियै।
तऽ आब कत्ता छोड़ियै, कहू तऽ? अंगना बाहर में हमसब की करू? हम त छोटे छी, हमर बात के मानत? हमर बात के मारत, कहू तऽ?
लेकिन अहाँ अठारह सालके तऽ छी न? अठारह साल के छी तैइ में तब तऽ मानबाक चाही, कोइ नैय। सुनलौं अहाँ के जे एकटा पैघ बहिन छैथ से भैर दिन मोबाइल आ लैपटॉप में लागल रहैय छथिन। ओहो ई अपन मिट्टी स नै जुड़ल छैइथ।
ओहैऽ न अंकिता? हं ओकरा अपन फैमिली तैमिली स कोनो जुड़नाय छैहे ने, अपन आराम स अपन दोस्त छथिन जहानबी दीदी बात करैत रहब, आराम
ह सैह न देखियौ आइ काल्हि लोक सबके, खाली मोबाइल पर, खैर अपनो सब तऽ मोबाइले पर र्काया ऐप स गप कऽ क पैसा कमा रहल छी।
ओ तऽ अपना सब पैसा कमाबै छी, ओ तऽ ओहो नै कमा रहल अइ। अखन बात क देते नैय रहल अइ।
हँ, ठीके कहलियै।
आ न-नृत्य तृत्य करै छियै अहाॅं?
नैय हम नृत्य तृत्य नैय करै छियै, कनी मनी नृत्य त्य कऽ लै छियै, पर तृत्य की होइ छै? से नैय पता से नैय हम केलियै यैऽ कहियो। लेकिन नृत्य केलियै यैऽ, कनी मनी करै छियै, झिझिया आबै यैऽ अहाँके झिझिया?
झिझिया?
जा मिथिला के एते फेमस चीज अहाँके नैय पता अइ झिझया द?
आ हमरा पता अइ लेकिन आबै नै यैऽ, कि करु? सि
ॲंऽ अच्छा पता अइ न? ओ झिझिया तऽ बड्ड फेमस चीज छैय, ई तऽ मिथिला के लोक सबके पते रहबाक चाही।
ओ हाॅं। अहाँ बताउ अहाँ के ओ आबैयैऽ गिद्दा जे रहैय छै? पंजाबी सब जे करै छै?
ओ आइब कऽ की हैत? हमरा झिझिया आबैया ने खाली, झिझियो ओते नीक स तऽ नैय लेकिन बुझल अइ कि कि होइ छैय? लोक केना करै छै? बाकी तऽ हमा पता ये की होइ छै, पर गिद्दा अपना सब सीख के की करबै, गिद्दा सभ पंजाबी सीखै, ओसभ करै।
हमर जे बहिन छैय से पंजाब मे रहै छै ने पंजाब मे शंकुर मे रहै छै, सब त‌ अपन ओकर एक ओ दीदी छथिन से एकर एता आब के बुरा करे छै आ ओतऽ हुनके साथे रहे छै, कहू तऽ ई कोनो नीक बात भेलै।
सएह देखियौ आइ काल्हि लोकके। केहनो केहनो लोक सब केहनो केहनो बुराई तुराई करऽ लागै छै। जाय दियौ, बुराई केनाई लोक के सबसे बड़